ओ हा जय झूल, हा जय झूलेलाल भेण!
जय झूलेलाल! शालू!
हा ॿयो, अॼ कीअं याद क्यो तव, चङा ॾींहं थ्या एन, ॻाल्हायो न तव?
हा, ॾिसी ती न, कम ई न पीछो छॾंदा एन न। अॼ ॾाढी याद पई अचे, मां च्यो तूं त याद ई नथी करीं मांईं खणी याद कयई तोखे।
न न, दिल सां ई याद कयो तॾहिं त ॾिसो तहांजो अॼई अची व्यो न फोन। हूंअं काॾां अचे हां, ॿुधायो हा न।
सही ता चओ।
तांजो, दिल जुड़यल पई आ, त पो ॾिसो न पाणई अची वई फ़ोन, मां त अॼ तहांखे ॾाढो पई याद क्यां, सुबूह खां अलाए छो तहांजो ई नालो प्यो अचे। अचे मुंहं में, चवां पई की मानसीअ सां चङा ॾींहं थिया एन, ॻाल्हाइण न थ्यो आ, न हुनजी आवाज़ ॿुधी आ। त ॼण कनई तरसी प्या, तहांजी आवाज़ ॿुधण जे लाइ।
हा ॾिस दिल सां याद क्यई त, ॾिस मां मिलाए छॾयो मै न फ़ोन।
उअई उअई ॻाल्ह आ न, हा, ॿयो सभ
तूं हाणे कटनी में ई आहीं न शालू?
हा हा, कटनी में ई आयां हा, ॿयो ॿुधायो?
हा, उअई हा, मूखे कचरयूं और ए जेक जेके चांवरन जी कचरयूं थ्यूं, खीचा थ्या, पाप पापड़ थ्या, मां ॾाढो नालो ॿुध्यो आ, कटनी में मिलंदा एन सुठा
बर दस्त! त पहिरें नंबर जी शइ अथव वजेका बि तव्हांखे हिते चाहे कचरियूं पापड़ खी चां चाहे जलेबियूं थींदियूं आहिनि इहे तरण वारियूं इहे ऐं इहे लॾा जेके थींदा आहिनि। सभु तरह जूं शयूं मिलंदव अउं पाण हितां जी मिठाइूं बि ॾाढी फेमस अथव। ॾाढो नालो अथव, तवांजो हा हितां जो। हितां जो माजुन त पहिरें नंबर जो अथव। हा इहो आहे की हिन टाइम गर्मी आ त भई घटि माण्हुनि खे वणंदो सियारे में त तव्हांजो माजून एॾी परे परे शहरनि में वेंदो अथव जो छा ॿुधायांव?
त कहिड़ी दुकान जो फेमस आ? कटनीअ जो माजून वरी कहिड़ी दुकान ते मिले।
हिकु त साक्षी आहे, हाणे ॿियो असां ॿियो पकड़ियो आहे हिकिड़ो निरंकारी नाले सां आहे। पो मल
जयादा वधीु कान कान्हेस का पंहिंजो धो हाणे मतिलबु लेकिन शै हुनजी मस्त अथसि। खाइण में सवादु अथसि ॾाढो ॾियण मुहं में ॾियण स्वाद पंदो हा हिंय त साक्षी
खारनि था रील में कटनीअ जो देश भंडार। ॾाढो ॾेखारे थी पई रील अचे थी पई बार बार
पो आं। देश भंडार वारो आहे, बॉम्बे वारो आ, साक्षी वारो आ।
त तव्हां खाई ॾिठो अथव देश भंडार जो?
हा हा असां खाई ॾिठो आहे हा असां खाई ॾिठो आहे हुनज।
त ही वधीक सुठो कंहिंजो आहे?
असांखे त हाणे हिन निरंकारीअ जो सुठो थो लॻे। ऐं इन जो जीअं माल जेतिरो चऊंसि था जीअं ज्यादा विझ या छा त हुनन हिसाब सां ठाहे। ॾे पाण ताज़ो ते टाइम जो ऐं देश भंडार वारे जो बि सुठो आ। भले पोइ तव्हांखे जंहिंजो जीअं अगरि के ॿुधायो हुजे भई इया स्वादु चखियल हुजेव तव्हांजो? त उन्हनि जो खपेव त ॿुधायो पो मां वठी ई मोकिलंदीसांव तव्हांखे असांजो अचण वञणु आहे हूअं ई हेॾे ते
अच्छा, त हा न उहोई मांखे बि मां खादलु न आहे देश भंडार जो जून हिकु सह सुहिणी आहे मुंहिंजी त उहा ॿुधाए पई मुंहिंजी भेण जी दुकानु आहे इहा देश भंडा त चयोमांसि की सही में त चवे थी हा, देश भंडार मुंहिंजे भेण जी दुकानु आहे। ऐंऊ जीजा आहे मुंहिंजो त मां अचो की न अ्छा त पो मुंहिंजी कटनीअ में रहंदी आ भाॼाई त मां हुनन खांां पुछी वठंदीमासि।
हा, हा। न उहो त अथव सुठो पर मतलबु हुनजो त नालो आहे ई हाणे हुनज त रील बि ॾाढा ॾियनि था इंस्टा जी वॾिय दुकायूं थी थी वञनि त पोइ पंहिंजो ब बणाए प्रचार वधाइण जे लाइ करनि थियूं इहे सभु कम
हा, अॼुकल्ह उहोई आहे न चए पई ॾाढी पुराणी आ। अलाए केतिरे सन जो नालो खणे पई की ॾाढी पुराणी अथई इीअ दुकानु
हा, असां त नंढपण खां ॿुधंदा ता अचूं न देश भंडारो ऐं साक्षी वारे जो ॿिन्हिनि जो, ऐं बॉम्बे ट्र्ई, ई नंढपण खां असांजे मतिलबु सम्झो हाणे असां अची थियासीं चालीह पंजेतालीह जा थियासीं अची करे। मां शुरूअ खां ई अस ॿुधंदा, हा- हा, इननि जो त पुराणो ई नालो तव। बाक़ी हे जेको आहे हिंॾर शकारी वारे जे चालू कयो आ न, इन जो बि मतिलबु माल सुठो थवसि। चाहे तहां अगरि सतपुड़ा तराईंदव, चाहे इहे खपनिव मुठया खपनिव, बूंदीअ ल डूं चओ, चाहे माजून चओ, माजून त पहिरें नंबर जो थसि। ज़बरदस्त, असांखे त ॾाढो वणियो हुयो।
हाणे असां घुरायोसीं असांजी निणान जे छोकिरे जी, हिनजी थी न मुंहिंजी ॾेराणीअ णाने छोकिरे जी सगाई थी त विरण लाइ घायो उंअंई सभिन खे भई अधु- अधु किले जी पेटियूं ॾींदमि सभिन खे। भई होॾां जी मिठाई पूरी त पए नथी भई कंहिंखे बि विराएंणो करणो आ। त उन खां ई ठाहिरायोसूंस, मस्तु हुयुसि। हुनज जो स्वादु बढ़िया ॾियनि
अच्छा स्वाद ई त खपे बस, ॿियो कुझु भले उ न स्वादु ऐं ताज़ो खपे।
हा -हा, भई छा नाले खे माण्हू छा कंदो चटींदो छा ॼंणु। भई इहो आहे कि सवादु खपे न जेको मुंहं में वेही रहे। मतिलबु हाणे मां तहां सां ॻाल्हायां थी सम्झो मुंहिंजे मुंहं में उहो स्वादु अची वियो वरी सां हाणे। सम्झो, इंअं ॻाल्हि थव। हा हा ह हा हा पोइ खाधल आ शै त पो अचे थो न ध्यानु कि हा भई हिनजी शै सुठी आहे, भई पतो पए थो न आ़खिर। अंउ न खाधल आहे त पो त असां मञीदाासीं हा भई हिन जो नालो आहे त हिनजी शै हूंदी सुठी।
सुठी हूंदी, हा।
हा हा हा ॻाल्हि ईअं ई आ, बाक़ी हाणे जीअं चवंदव तहांखे जेको खपेव त तंहां मूंखे ॿुधाए छॾिजो, वॉट्सप करे छॾिजो। त मां पो उन नमूने वठी ईंदीसांव जेको सामान तहांखे खपे। बाक़ी त अचुवंञु लॻी पई आह हेॾ ते त पो जेतिरो हूंदो। पो ॿुधाईंदीसांव, हा न।
हा त मूंखे कचरियूं वग़ैरह खपनि, ॿ किलो चांवरनि जी कच कचरियूं त मुंहिंजी वठी रखजैं और हे जेके के चवनि था छुॻा जेके अचनि ता जलेबी, जलेबी जैंखे चओ ता, हा। हा, किलो जलेबी करे छॾजांइ।
जी अच्छा- अच्छा, हा ठीकु आ, त कचरियूं हिकु हिकिड़ियूं ईंदियूं थव कारी मिर्च वारी डाइंडा थव, हिकिड़ीूं ईंदियूं थव लस रस अदरक जो मसालो विझंदा अथव जीअं लहसुन अदरक कंहिंखे वणंदो आ। सादु जीरो उहे विझंदा अथव। त तंहिंमें तहां मूंखे इहो ॿुधाइजो कि कहिड़ियूं खपनव तहांखे? छोकी वरी हुनखे ॿुधाईंदासीं माईअ खे तॾहिं ठाहींदी न हुन हिसाब सां वरी।
अच्छा अलॻ- अलॻ फ्लेवर जी बि
हा -हा -हा। हा रंग बिरंगियूं बि ठाहंदियूं अथव ॻाढ़ी खपे, व साई खपेव, पीली खपेव अीछी खापेव।
अच्छा हा त पोइ ईअ क च ए न मूंखे ॻाढ़ो कलर कराए छॾिजांसीं। अऊं बाक़ी चइजांसि हा कारा मिर्च ऐं थोॾी लहसुन विझे।
अच्छा अदरकन विझ न।
अदरक न विझे अदरक अदरक जो स्वादु न वणंदो आ मुंहं में ईंदी आ त मुंहं ई कौड़ो थी वेंदो आ।
हा उहो ई मां तंहिं करे चयमि ताहां खां इहो पुछी वठां की जेको वरी स्वाद जंहिंखे वणे न छोकी वरी हो पंहिंजे हिसाब सां ठाहींदी मां वरी उते मुंझी पंवा हुनखे ॿुधायां। तेहिंखां त पहिरियो पक करे वठजे की जेको माल खपे तव्हांखे ऐं हुते हले थो हाणे बारिश चालू थी वई आ। हुते त। बरसाति त मौसम जे करे बि वचारी ठाहे करे सघे हुन हिसाब सां उस ॾिसंदी तॾहिं ठाहींदी ॿिनि टिनि ॾींहंनि में। ॿ टे ॾींहं त लॻंदा आहिन हिनन खे सुकण में हा न।
पोइ ईअं त न अघु त वधीक न लॻाईंदी न?
न- न अघु त जेको आहे त आहे ई उहो त लॻाईंदी जेको हूंदो अघु। हाणे मां वरी हाल में वरितो नमांसि थी सामान त मूंखे आ इॾियो कानहे लेकिन टी सौ जे अंदर ई अथव ॿ सौ सठ या ॿ सौ चालीह इअ ई मिलिय हुयूं पहिररी मां वरतियूं हुयूं त।
हा त ठीकु आ मुंहिंजो करे छॾिजांसि हा हा मुंहिंजो ऐ लिख लिखी छॾ ऑडर ऐं कराए छॾिजासीं हाणे टीं सौें जे अंदरि हुजे। टी सौ ताणी हुजे छोकी अॼुकल्ह भईया हाणे कम न नठा थियनि की कचरियूं बि ठाहे वेही करे घर में।
थे त कान त सही था चओ भई रोज़मरा जी दुनिया जिंदगीअ में लॻे थो की हाणे इहे बि कम कयूं त पोइ पंहिंजे लाइ त समय ई नथ थो मिले कढी ई नथा सघूं की असां पंहिंजे लाइ बि थोॾो जीयूं।
अॻे त पापड़ बि घर में ठहंदा हुआ त हिक ॿिए जे घर वेंदा हुआसे। करण हाणे त कोई न कराए थो न करे थो।
न- न हाणे हर को बाज़ार में सभु ठहियो पियो मिले थो त छाजे लाइ महिनत कयूं भाई।
तंहिंखां न कंहिंखां अॼु पुजे तो न ई उहा शरीरनि में ताक़त लॻी पई आ की जेकी पहिरियों हुई समय में। ताकत माण्हू जेकी करे वठंदा हुयासे। चार -चार किलो ॻोलहे करे हिक करियूं चार पंज ॼणियूं वेहंदियूं ठाहींदियूं उते ई मस्त मस्ती -मस्ती बि कंदियूं त चांहियूं बि पीअंदूं उते ई हा।
न मूंखे त ॾाढियूं वणंदियूं आहिनि जेके पापड़नि जे अटे जी ठाहींदी हुई मम्मी न नढिय नंढूं चाणड़ूं ठाहे ॾी हुई।
हा सुठियूं लॻंदियूं न। हिकड़ी चवंदा आहिनि न उन्हनि खे, हा। हिकड़ी चवंदा आहिनि न अ सुठ सुठी लॻंदी आ न उ पचाए करे ओ थोडी खा सुठी लॻंदी आ।
हाण बाज़ार में त हल ठीकु आ हू त पापड़ ठही मिलंदो पाण इ अटे जो ॾीं ईंदो आ मुंहं में पाणी ईंदो आ। पर हाणे कोई ठाहे कानि तो त कचे अटे जी चाणी ॼेका ठवहंदी हुई ॾाढी सुठी। असां त नंढियूं नंढियूं हे दिकड़ियूं पचाए पहिरियों ई ओॾी महिल ई वञी पचाए ईंदासीं। तए ते खणी ईंदा हुआसीं पचाए करे।
ईय ई कंदा हुआसीं चाहे कचो अटो ईय ॻोईंदी असि। असांजी माउ बि त मुंहं में विझंदा वेंदासीं, चिलाईंदी हींयरे भाई पापड़ छा थींदा तहां त खाईंदा ता वञो कचो अटो, अरे मम्मी वणे तो त छा कयऊ भाई।
असां बि असां बि ईय ई क कचियूं-कचियूं खाईंदा वेंदायासीं। चाणियूं, पो चवंदी पेट में सूर थींदई न खा वधीक।
मिड़ई ॿाराणी ॿुधी आ त ॿाराणी ॿुधी कई आ न असां।
हा हा ॾाढी मस्ती कई आ पाण, हे ॿारु अॼुकल्ह जा ॿारनि खे त बिल्कुलु बि मस्ती कान्हे, असां ॼेको मज़ो कयोसीं बचपन में
पतो बि न तनि की उहो समय छा हुयो, कहिड़ियूं त ख़ुशियूं हुयूं हुन समय ते या एॾा त मौज कयासीं असां बि भई
केॾा गेम खेॾंन थींदा हुयासीं ऐं खो खो अऊं भित भिताणी केतिरा त गेम हूंदा थींदा हुआ भई, हा मौजु ई लॻी पई हूंदी छुट्टियुनि में त
सई सई त चओ हा इंड इंड खेॾंदा हुआसीं जो गुल्ली डंडा हुया सभु, अॼुकल्ह जा ॿार त ॼाणनि ई कानि ॼण इहे खेल न।
करंदी मांसि न गिल्ली डंडो साम्हूं चवंदो हे वरी छा रखियो अथई नालो ई न ॿुधियो हूंदनि
हा, सही ता चओ हा
हा, हल ठीकु आ। ठीकु आ भेण वरी ॻाल्हायूं ता।
जी जी हा हा चङो मां तांहाजो ध्यानु रखंदुमि हिन ऑडर जो
हा हा इहो ज़रूरु मुंहिंजो कमु कराए ॾिजो।
जी जी हा ज़रूरु ज़रूरु जी चङो जय झूलेलाल। हा